हेलो
हँ कि हाल चाल
ठीक छै दीदी
आवाज कम आइब रहल यऽ
आवाज नहि आइब रहलै
कम आइब रहल यऽ स्लो आइब रहल यऽ आवाज
अच्छ आब आइब रहल यऽ सही
हँ हँ ऐल तऽ तनि हँ हँ की हाल चाल छै कहियौ
बस बरियां बरियां अहाँकेँ हाल चाल
बरियां छै
भऽ गेलै खाना पीना
भऽ गेलै आ नहिओ भेलै कनि मनि तामे किछ किछ बच्चासभ खेलकेँ ह आ फेर किछ किछ बनबो करतेै आब
अच्छ
बाहर चैल गेल छियै तऽ एलियै तऽ आब कनि पहिले सुस्तइ छियै तहन
हमरा सब केँ बस रेस्टे भऽ रहल छै अखन खाना पीना भऽ गेले
हू हू
बाहर
तै दुआरे आओर की सब बनल रहै खाना मे
अखन तऽ नॉर्मले रोटी सब्जी बनेने छलियै
ह तऽ आओर सब आहाके कहियो हाल चाल
सबटा ठीक छै चलि रहल छैय हर बौआ सबके पढ़ाई लिखाई केना चलैय
ह बढ़िया चलि रहल छै पढ़िए रहल छै ओहो सब
कोचिंग जाइ छै न
हम्म कोचिंग जाइ छै कोनो मैथ्स के ट्यूशन टीचर बढ़िआ पता
हँ ट्यूशन टीचर तऽ छै नबम्मर सैयर कऽ देेब हम्म।
हँ टुय्वेल्थ के बच्चा के लेल।
हू हू
टुय्वेल्थ के हिसाबसँ तऽ कोचिंगे बढ़िआँ होइ छै आइ काल्हिके हिसाबे
हँ कोचिंग तऽ जाइ छै ने बौआ त कोचिंग जाइ छै आब अखन छोटका बोआ के तऽ छोटका बौआ के आब टेंथ के बादे छै ने कोचिंग के अथी कऽ देने जे टेंथ के बाद बच्चा सब कोचिंग जेते
हँ
तऽ ओकरा लेल सोचै छियै जे मैथ्स के ट्यूशन केना हीन भेट जेतै एम्महर।
तऽ एखनेसँ लगा देबै तऽ कनि बेस स्ट्रोंग रहतै।
हँ कऽ क देखते रचतै तऽ आगू कंटिन्यू करतै से
हूँ हू ईहा सब छै अगे की सब बनलेय खाना।
हमर खाना कहलहुँ तऽ बाहरे य ने तऽ ताहि दुआरे तहिने सब किछु जे अपन बचा संग तबै खेलके मंगा तनै
ह बाहरेके खाना पीना भेल ने बढ़िया छै बीच बीच मे हेबाको चाही अपनो सबके रेस्ट भऽ जायत ने
हँ इहा सब चीज चलि रहल छै नहि आब तऽ समझ नहि आबैत रहै छियै। मनो होइ छै कतहु घूमहो फिरहो जाय एतेक गर्मीमे कतय लोग जेतै जरूरीयो काज जाय पड़ै छै ओ तऽ फेर जाइ छै बड्ड गर्मी छै नहि ऐत तऽ माने मेेट्रो छैय अगर मेट्रो जाउ तऽ एसी एसी छै गाड़ियोमे गेल लोकला ओर स तऽ
ह हू हू
आ तकर बाद जेबेय एते गर्मी लागैत रहैत छै की कहू कि कनी जायके एसी सीट तऽ आर गर्मी लागै छै हँ जतबो देर फेर लोग घर एते गाड़ी से निकलि के जा ज रूम एते त ओतनी देर मे
ओते द बहुत गर्मी सही बात छै
कखन पड़स म आ ओहि दुआरे शरीर लोक के खराब भेल जा रहल छै एकदम स
ओ सब तो हं एतेक तरह के बीमारी हर चीज मे
हो गेल छै शरीर म
हू
तुरत तुरत आइ ई भऽ रहल यऽ काल्हि ओ भऽ रहल य फेर जेना स्वस्थ नै छै
हूं
लागिये रहै छै
छैहे आओर सब हुनकर बौआ के अहाँके पढ़ाइ चलि रहल छै बढ़ियां
हँ ठीक छै ओकर टेस्ट चली रहल छै
अच्छा अखन पी टी वन चलि रहल हेतै ने
पी टी टू
अच्छा पी टी टू पीटी वन भऽ गेलै
हँ
ह बढ़िआँ छै आओर सब
झ
अहाँ के अथी वला केना चलि रहल य एन जी ओ वला काज सब
एन जी ओ के काजे स गेल रहियै ओत तऽ हमर ऑलोस्ट मने पिकप पकरतै मने जेना डॉक्युमेंटल आब स्ट्रोंग भऽ गेल छै प्रोजेक्ट सब लाभ जेना कोशिश कऽ सकैत छै जे
दहेजमेख मिथिला वालला काज ज अथी वालला चलै छलै ओहो सब चलि रहल है बढ़िया ने दहेज मुक्त मिथिला मे तऽ प्रोग्राम वगेरा होयइत रहहिया ने अहाँके
हं अखन कहाँ भेलैया कोनो टाम नहि आब दऽ पबै छी छियै हमर अपन एन जी ओ ऐ पर फोकस रहै छै ओकर जे ऑनलाइन क्लास रहै छई से केलौं और आ ओहो मने बढ़िआं से तऽ खू भऽ जाय तब दिल्ली मे ओ दुआरे दुर्गम कऽ रहल छै ओ स्टाफ सब राखि क आ बढ़िआ से चलाबियौ से
ओहो एन जी ओ बला तऽ इम्हर आस पास अपना आस पास मेे न खोइल सके छीे एठाम जते रहि रहल छियै
ै छीऽ लेकिन हम सबस पहिले भऽ जाइ छै कि रेंटो पर घर लिअ ओतऽ तऽ हमर एखन पड़ले छै अपन घर छै तऽ काम चला रहल छीयै ऑलरेडी आ एतऽ फेर स ऑफिस के सेटप चाही ने पूरा कष्ट छै ओहि ले प्रोजेक्ट पहिले कतहुस होइतै तहन हम एतयसँ कहै छई शुरू करै ले किएकी अब फिस लियौ स्टाफ रखियौ तऽ मने दसो पन्द्रह हजार के तऽ ऑफिस चाही फेर ओकर स्टाफ भी होतऽ काफी मने कष्ट पड़तै न मंथली ओहिना तऽ नहि भऽ जेतै ने से बात छै एहि दुआरे तऽ कनी अंठाल
हूं हूं।
ह एहिठाम भऽ जेते तहन तऽ जदा बढ़िया रहे छै ने मतलब अपनो रह जादा टाइम दऽ सकै छी आ किछ अपनो इमहरो से हेल्प मानलिय हमही सब चाही जे हँ ठीक छै।
पर कऽ रहल छैथ जे प्ले स्कुल खोलू हमरा संगे।
कतअ प्ले स्कूल य अय सोसाइटी मे या आस पास।
छै आस पास कतौ खोलू बाहर कियाकि एतऽ तऽ रेंट आउट करबै जे। घर फ्लैट वगैरह तऽ बड महँंगा छै ऊपरसँ पहिले स। केऽ क छैहो ब्रांडेड स्कुल से चाही सबके।
हँ अखन याद अखने खुलैया ने अथी टा।
तऽ सभके हुं उएह ने तऽ सभके बढ़िआँ स्कुल चाही आ बढ़िआँ स्कु। सबटा एप पहिले दस लाख ओकरे दियौ।
हँ ओ कोनो ब्रैंड के अहाँ टायप करबै तहन हँ कोनो ब्रैंड के अहाँ फ्रेंचाइजी लेबै। त ओमे जादा पैसा देब
तखने तखने अपन डायरेक्टे क लिहें। त फेर। कनी ठीक छै धीरे धीरे बढ़तै लेकिन ओहो कहियो पीक पकड़ि सकैय
हं
ओ से ऑफर कऽ रहल छथिन लेकिन। हम टाइम बहुत नहि दऽ पेबै से हम पहिलेहे से कहि रहल छीयै जे सपोर्ट रहत हमर मनेई आइडिया लगेय कन्ट्रब्यूशन म या मने। दू घंटा एक घंटा हम ऐब लेकिन हम चाहब भरि दिन रहि कऽ पढ़ाबी या हम चलाबी। से हमरा स ओते टाइम नइ य किआकि आओर किछ चीज सब हम खोलने छियै तब आब ओकरा बीच मे छोड़िक नै न किछ आओर करऽ लगबै।
हुं हुं सही बात छै।
तऽ हम एन जी ओ पर बेसी हमर फोकस ऐछ। कि मने ओ तऽ चलाबी तहन और सब मे जे किछु क सकी तऽ ठीक। के।
हूं
तऽ हमर सपोर्ट रहत एगो हम मने मेम्बर रहब लेकिन हम पूरा हमरा पर भार दऽ कऽ। सोचबै कि हम चलैब से नै।
हँ तऽ अहाँ एना क सकै छियै ने टीचर टीचर लँ क एनाई बच। बच्चा सब के अन्नाइ ई सब चीज में सपोर्ट अहाँ क सकै छीयै ओइमे।
हूं आब नहि बुझलियै कोनो चीज इनिशियल होइ छै तऽ बिजनेस भेलै ने एक तरह सँ। इसकुल खोलनाई विद्याक मंदिर छै तऽ कोशिश यैह होइ छै जे किछ मने हम। आर बढ़िया समाज लेल करी। लेकिन तैयो किछ ने किछ एहिमे हमर। तील भील इएह रहै छै जे किछु कमाइयो हुए। तऽ बिजनेस जे छियै तऽ ओहि ले मने कनी मेहनत। तऽ छैे ने शुरूम सब डोर टू डोर कैम्पेनिंग करऽ पड़ते जे हमरा इसकुल मऽ बच्चा दियौ बढ़िआँ अहाँ केँ रिजल्ट ऐत कम किछ तऽ कहबै ने किया एहिमे पढ़ायत बच्चाकेँ छै नऽ यूनीक तह अहाँ नहि कऽ रहल छी किछो नऽ कोनो तऽ बहुत केओ ओहिठाम पहियोसँ हेबे करतै केओ नै केओ केँ नै कतहु भी जगह नहि छै एहन शहर मऽ बिना इसकुलक छै
ह अपना बगल वला जे सोसाइटी एकटा छै ओहिमे तऽ अखन लेटेस्ट मऽ खुजले कमर्शियल एक्टिविटी पहिले नै रहै अखन इ बगल मे एग्जॉटिका में
एग्जॉटिका में अच्छ नहि पता रहै स हमरा
पाँच छेह महीना भेलै आ ओ खुलला।
एखन आस पास तऽ खुलि रहल छै मतलब जतय बहुत कऽ ऐकात तऽ हेतै खुलले ओहिठा ना खोल सकैत छी ओ ज्यादा बढ़िया रहतै
जदा आ अपना सब केँ सोसाइटी मे तऽ काफी भऽ गेल छै तीनटा तऽ भैए गेल छै
सोसायटी मऽ आब औतै नै चलतै
नै मतलब चैल जेतै
जे अहाँ तऽ एखन जेना छियै ने तऽ अहाँकेँ तऽ पते हैत रहे सबटा तऽ ऐहेन जेना माइन लिय अहाँ छिय हम छीय ओ जे कहलखिन और एक दू गोटा रहतिय तऽ पाँच गोटा मिल केँ कैरतैह तऽ के ओ कखनो ओ एवलेवल छै कखनो ओ एवलेबल छै एना भऽ सकैत छै
नै अहाँ जहन इसकुल खोलबै ने तऽ अहाँ केँ तऽ प्रॉपर ओइम टाइम देब पड़त मतलब एक आदमी तऽ अहाँकेँ परमानेंट एहन राखय पड़त जे अहाँकेँ बढ़िआँ ओइमें टाइम दिअ
जेना हमरे सबकेँ इसकुलमे प्रिन्सिपल मैम छै ओ नहि रहै छै हमेशा
हू
लेकिन हुनका सेंस मे रहै छै ने मतलब जे कोर्डिनेटर छै जे फुल टाइम रहैत छै
इहो सब चीज जल स्थानी से नहि फटफट नै निकाल टाइम नै द पेै तो पहिले सोचो भ न ओ लेल
हूँ
पताए सबसँ बेसी अथी छै ने पाँचटा चीज अहाँ शुरू करबै तऽ एकगो बढ़िआँ नहि हयैत छै नऽ हू तऽ एकेटा करी बढ़िआँ करी जे
ह पहिले एन जी ओ वाला कम्प्लीट कऽ लि तकर बाद अपन इसकुल वाला में देखबे
ह ई चलल एते रे स्मूथली तऽ तहन हमरा ओइ लऽ टाइम नहि छै देखू की छै प्रोजेक्ट लेल अहाँकेँ भागैए पड़त नऽ कतौ जे अहाँ अप्लाई करबै प्रोजेक्ट हँ